हेलो, हा जय झूलेलाल बेटा।
जय झूलेलाल,
अच्छा ॿियो तूं ॿुधाए पांजे बारे में कुछ असां खां। अछा मेहंदी वग़ैरह बि सिखंदी आईं राजा?
न
अच्छा।
मां मेहंदी न सिखंदी आयां।
अच्छा तोखे पढ़ाईअ में ऐं कुकिंग में ॾाढो मज़ो ईंदो तई।
हा
अच्छा त तूं हे जेको चाइनीज़ हूंदो आ उहो बि ठाहे वठंदीअ आईं बेटा।
हा
अच्छा चाउमीन, वाइट सॉस पास्ता सब। अच्छा त वाइट सॉस पास्ता कीअं ठाहींदी आहीं तूं?
अ वाइट सॉस पास्ता ईअं ठाहींदी आयां मां, जीअं बटर विझबो आ बटर विझी करे थोड़ो सो मैदो विझबो आ।
अच्छा।
हा, मैदो विझी करे और थोरो सो हुनखे मतलब लो फ्लेम ते टिवस्ट कबो आ
अच्छा।
सोटे कबो आह हुन खां पो थोरो सो पकजी वञे न उहो मतलब हल्को सो त हुन में पो तव्हां थोरो सो हलको सो पाणी विझी छॾो।
अच्छा।
न पाणी न मतलब खीर विझी छॾो, हा खीर खीर विझ करे और पो तव्हां हुनखे मिक्स कयो। और तव्हां हुनमें चीज़ विझो, त उह वाइट सॉस ठई वेंदी। और पो तव्हां हुनमें ओरिगेनो चिली फ्लेक्स विझो और पो पास्ता विझी छॾो। और अगर तव्हांखे गार्लिक पसंद तव हिन में त तव्हां अ मैदो विझण खां पो मैदो विझण खां पहिरं गार्लिक बि तव्हां हुनमें सोटे करे सघो।
तूं त ॾाढी हुशियार आही बेटा मां सही ॿुधाई, तूं ॾाढी हुशियार आहीं। असां बि ईअं ई ठाहींदा आयूं। माखे छोकी असांजे घर में वाइट सॉस पास्ता बढ़िया लॻंदा तन। त हुन में वरी चीज़ वग़ैरहा विझराईंदा ईन अऊं हा ईअं ई ठाराईंदा जीअं तूं ॿुधाई न।
अच्छा।
हा इएं बटर में भुञी भुञी करे मैदे खे अ न सिम ते पो वरी इहो ई। इहो ई न न सुठो बेटा उहे त चवां ती त तूं ॾाढी होश्यार आही। जबकी आहीं बि एडी नंढी ह मुंजे मुंजी भाटीअ खे बि दरसल इहे वणंदा तस।
अच्छा।
त त असां हुनखे चवंदायूस तूं रोटी सिख या ॿियो कुझ त चवंदी आ न बुआ मां छा त मांखे वाइट सॉस पास्ता ठाहिण ईंदा ईन न मैगी त चवंदा उस असां सावरे जो वेंदीअ त सस खे छा खाराईंदीअ त चवंदी सभिन खे चवंदीमाँ तव्हां बि खाओ मां बि खावां
हा सही आह हम हम तव्हां ठायो त्हां बि खाओ त्हां
हा सही ॻाल्ह आह। हुनखे ॿियो न ईंदो तस मतलब घट मथे ई ठाए। उहो बि हीअंर हाणे ॿारहो पास कयई। हाणे हाणे पर हुन न हिक साल स्किप कयईं हुनखे पांजे नंबरन में सेटिस्फ साइड न हुयस।
अच्छा, त पो वरी सां बारो ॾिनई?
ॿारो न हाणे उअ ऑनलाइन जिय न हलन तियू क्लास। ॿारहे जी त हो चय चवे पई की न बुआ अगर न मां हिन में वरी मुंजा नंबर सुठा मिलंदा न त वरी मूंखे हिक चांस मिलंदो की न मतलब मतलब फस्ट चीयर बि ती करे अऊं बारहो बि थी करे ॿई ती करे।
अच्छा।
त चवे ती चवे ती जॉब जो ऑफर हुअ ॾिसे ती। की मतलब जॉब मिली वञे सुठी। उअ बि त्हां जेतरी आह जीअं तव्हां ॿुधायो त न अरडे साले जी अऊं फस्ट ईयर ईं। हुनजा बि एटी सेवन एटी एटी एट ईअं ई परसेंटेज आयस।
अच्छा अच्छा।
हा, त पर, हुनखे खे, न पियो सम्झंण में अचेसि त उहई त चवां चवासि पई, बेटा ॾाढा सुठा त नंबर तई, च्यंई न बुआ
अच्छा
तहांखे भज़िणोआ सम्झण में नथो अचे अॼुकल्ह त।
अच्छा हा, ॿियो ॿुधायो? हलो नथी अचे हलो, जी हाणे अचे ती, अचे ती
हा, जबकी तूं त चवंदी न चवंदी आई न मा रो
पो
हा, आवाज नथी अचई छा?
हा -हा हाणे अचे ती, विच -विच में कट कटिजे ती कॾी -कॾी।
हा, हो न जीअं न नेटवर्क न ॿ ॾींहं केॾो तंग कियनि।
हा
ॿ ॾींहं फोनियूं ई न पियूं अचनि कंहिंजियूं बि, हर कोई इह्यो ई ॿुधाए पियो।
अच्छा -हा, अचे न हा, न पी अचे न सर्वर
न हा
ॾाढो परेशानु थियासीं कॉल करण लाए।
हा -हा अॼु, बाक़ी अॼु हम् पेमेंट जो चवनि त ऑपशन ॾींदा शाम जो, पढ़ियो तई मैसेज बेटा?
न -न मां त न पढ़ियो आ।
हा, अॼु शाम खां वठी सुबुअ तांणी मैसिज ॾींदई।
पेमेंट जो, अच्छा
हा -हा पेमेंट जो, तुंहिंजी केतिरा थिया तई टास्क बेटा?
मुंहिंजा वीह- पंझवीह थी विया इनि टास्क।
अच्छा, वीह -पंझवीह थी या तई, हलु सही तई, सुठा तई। बाक़ी ट्रे-चार कॉलियूं बचियूं तई त तूं मुखे ई करे छॾ भाई।
हा ट्रे- चार कालियूं बचियूं इनि और हा अगर लॻी त ज़रूर कंदीमांव। जोकी बार -बार हिकई ॼणे खे न लॻंदी आ।
न -न लॻंदी आ।
न ॿ, ॿ कॉल करण खां पो, अॻिले ॾींहि लॻंदी आ।
न छोकी न, मुंजी भाभीअ कल मुंजी भाॼाई खे सत्संग जो हुयसि त न उन दरसल छा कियंईं, कि न मतलब न हुन चयईं की मुखे सत्संग जो आहे
अच्छा
वंञंण जो त मुंजी कॉल ख़तमु कराए छॾो दीदी, उनजी इनकमिंग हुयसि, मतलबु जी हुअ करे सघे पई। मूंखे त खपनि तियूं कॉलियूं, त हूअ करे सघे पई त हुन हुन विचारीय कल राति जो मूं वटि चङियूं कालियूं कयंई, त मां चावांस भाभी, चयंई न -न अची सघनि तियूं।
ठीक आ मां लॻंदव त, ज़रूर लॻाईंदी मांव।
हा, त न हुन कल न भाभीअ कल मुंज्यूं कयंई चङियूं कॉलियूं। उन्हनि ई कयूं आहिनि न बसि अंउं ॿे केंखे मुखे चवण में न हींअं शर्म ती लॻे ती। की कंहखेे मां छा चवाा की न? की न मतिलबु, ॿे कंहिंखे चवण में भी अजीब सो थो लॻे थो।
हा
त, सही नथो लॻे त न, की न कॉलिंग ते अलाए छो ॾाढो गंदो हा, हा कोई? कोई जींअ चए थो। त पोह मां हुनखे ई मैसेज कियां ती सेपरेट
हा। सही आ।
जंहिं असांखे भाभीअ ग्रुप में म ॼोड़ियो तईं न मेन भाभी उह सिंधी कम ते चंॻे टाइम खां कमु कंदी आ।
अच्छा।
त उह चए पई ग्रुप में ॾिस मना त
हलो हलो आवाॼ न थी अचे, हलो हलो
हा आवाॼ हली वई हुई। बारिश ती पवई छा?